टका कतेक नीक मौसम अछि आजुक हम कखनी सँ दलां दलानक अहि देवाल पर बनल कोहबर चित्र के देखि रहल छी ई कते सुन्दर आ जीवंत लगैत अछि‌। हमर मिथिला पेंटिंग के बारे में विस्तार से जानब अछि की अहाँ लग समय अछि
आयुष्माान भव आरती बौआ इ त बड़ नीक गप पुछलह अपन माटी आ कला स जुड़बाक इच्छा सभहक होनाइ चाही आब तऽ हमरा लग समये समय अछि पुछु अहाँ की जानय चाहै छी
कका सभसँ पहिने इ बताउ जे एहि कालक शुरुआत कखने आ कोना भेलै हम ऐतिहासिक पोथी मे पढ़ले अछि जे इ राजा जनक क काल से अछि की ई गप सत्य तैयार अछि
हाँ बौआ हमर पुरखा सब कहै छथि आ मान्यता अछि जे जखन राजा जनक अपन धिया सीताक बियाह भगवान रामसँ तय कयने छलाह तखन ओ पूरे मिथिला के लोक के आदेश देलनि छैय जे सभ अपन अपन घर दुआर के साफ कऽ क देवाल पर सुन्दर चित्र बनाबथि ओहि स समय से इ कला चलि आबि रहल अछि। ओना तऽ इ कला सदियो से घरक भित्ति आ अगना मे अरिपनक रूप मे जीवित रहल मुदा एकर इतिहास बड़ गहीर अछि
ओहो मतलब इ मूल रूप से देवाल पर बनाय जायवला कला छै
हँ बिल्कुल एकरा भिती चित्र कहल जाइत अछि पहिने ककरो घर मे बियाह मुण्डन होइ छल ओ घरक कनियाँ सब मिलि कऽ माटिक देवाल पर गोसााउनी के स्थान कोहबर घर आ दुवार पर चित्र बनबैत छलै ई केवल सजावट नहि छै बौआ ई एकटा माङ्गलिक अनुष्ठान छल
आइ कका एकटा आओर गप बताउ हम इंटरनेट पे देखने छी जे मिथिला पेन्टिंगमे कतेक तरह शैली होइत अछि कि हमरा अहाँ हमरा एकर अलग अलग विधित के बारेमे बता सकैत अछि
हँ बुआ कहै नहि एहि मे मुख्य रूप से पाँच टा विद्या होइत अछि भरणी कचनी तान्तत्रिक गोधना आ कोहबर पुरान समय मे ई जाति आ वर्गक आधार पर विभाग छल मुदा आब ई कला सभ सभक भऽ गेल छै
भरनीया कचनी मे की अन्तर अछि
देखू भरनीके अर्थ होइत अछि भरनाइ एहिमे चित्रक रेखा बना कऽ ओकरा भीतर चटकार रगसँ भरल जाइत अछि ओहिठाम कचनीके अर्थ होइत अछि कतरब या बारीक रेखा एहिमे रंग नहि भरल जायइत बल्कि पतली पतली रेखासँ पूरे चित्रके भरल जाइत अछि कचनीमे मेहनत आ धैर्यक बड़ा आवश्यकता होइत अछि
आ तांत्रिक आ गोधना शैली की अछि
देखू बौआ तांत्रिक शैलीमे देवी देवता जने महाकाली दुर्गा आ तन्त्र साधनासँ जुड़ल यन्त्रक चित्र बनायैत अछि गोधना शैलीके शुरुआत हमर दलित समाजक दीदी बहिनी सभ कने छले ओ सब अपन शरीर पे जे टेटू बनबैत छली ओकरा कागज आ कपड़ापर उतार लेलनि एहिमे मुख्य रूपसँ राजा सलहेशक कथा आ प्रकृतिक के देखायल जाइत अछि ई शैली आजुक समय मे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ प्रसिद्ध अछि
काका पहिने के काल मे तऽ बाजार में रेडीमेड रंग नय भेटैत हात तखन अहाँके लोक निरंक कोना बनबैत छला
वाह बड़ सुन्दर प्रश्न कैले आरती मिथिला पेन्टिं क असली आत्मा एकर प्राकृतिक रग मे छै हमर घरक कनिआँ बौआ सब प्रकृतिसँ रग चुराबैत छलियै करिया दिया कजरासँ या जड़ल गेल चूल्हाक राखसँ पियर हरदी के रस या गेन्दा फूलक रसदार स लाल कुसुमक फूल या चन्दनसँ हरियर सेमक पत्ता या बेलक पत्ता पीसि केऽ उज्जर अरबा चाउरके पिठारसँ एहिसब रग मे बबूलक गाछक लाशा मिलाए जाइत छल। ताकि रग देवाल या कपड़ासे छूटय नय।
आ बरस के की करै छले। कक्का की ओ सब बाजारसँ ब्रसक प्रयोग करैत छलीह।
नै बौआ पहिने ब्रश नय होइत छल बाँसक पतली कमानी बना कऽ ओकर नोक पर कपासी लपेटल जाइत छल ओकरा पिहुआ कहल जाइ छल रेखा खीचबाक लेल माचिस्पतिल ई या नीबवला कलमके प्रयोग होइत छल। आ सभसँ पैघ बात। कतिको चित्र तऽ हाथक उंगली से ही बना देल जायत छल।
कका। एहि कोहबर चित्र मे जे बांस कछुआ आ मछरी बनैला छी। एकर की मतलबा ई तऽ सिर्फ सुन्दर देखबै। लेल ने बनल हाएथ
बा बेटा अहाॅंके नजरी बड़ पैघ अछि। मिथिला पेन्टिंगमे। कोनो भी चीज बिना कारणक नय बनैत अछि। हर आकृति हर बनावट हर आकृति। हर चित्रकारी एकटा प्रतीक छै मछरी। ई वंशवृद्धि आ सम्पन्नताक प्रतीक अछि।
हूँ।
कछुआ आ केकरा। ई दीर्घा आयु आ ईस्थिरताक प्रतीक अछि बाँस। बाँस बड़ तेजीसे बढ़ैत अछि ई नवविवाहित जोड़ाक वंशंक वृद्धि। शीर्वाद अछि कमल के फूल। फूल ई शुद्धता आ नारत्वक प्रतीक अछि। सुर्य आ चन्द्रमा। ई जीवनमे प्रकाश आ ऊर्जाके निरन्तरताक। प्रतीक छथि बिहाक समय दुल्हा दुुलहिन एहि कहबर। घर मे बैठे छति ताकि। ईसभ शुभ शक्तिक आशीर्वाद हुनका भेट सकै।
हँ कक्का। ई कला गामक देवालसँ निकलि कऽ पटना दिल्ली। आ आब तऽ अमेरिका जपान धरी कोन। पहुँचय एकर अंतरराष्ट्रीय यात्रा कोना भेल।
देखू। बबुनी एकर पाछू एकटा पैग विभीषका छल बौआ। साल उन्नैस सए छियासठि मे। मिथिला मे बड़ पैघ अकाल पड़ल छल लोक लक। खाइ लेल अन नई छल। तखन सरकारक कथको अधिकारी जने भास्कर कुलकर्णीजी मिथिला अयला। ओ गामक महिलासभक देवालपर बनल। चित्र देखलनी आ चकित रहि गेला। ओ महिला सभक कहलनि जे अहाँसब एहि चित्र। के देबासँ उतारी कऽ कागज पर बनाउ हम अहाँके एकर देब।
ओ हो मतलब अकाल से लड़बाक लेल ई कला एकटा रोजगार बनल।
हँ एकदम सत्य बचन जगदम्बा देवी महा सुुन्दरी देवी सीता देवी गंगा देवी जहन विदुषी महिलास सब कागज पर चित्र बनेनाइ शुरू कयलनि ओकर बाद ई कला दिल्ली लक प्रदर्शनी मे गेल आ ओतयसँ विदेशी सैलानी एकरा देखि कऽ मोहित भऽ गेलाह आब तऽ जापानक टोकमाची टोकामाची शहर मे एकटा पैघ मिथिला म्यूजियम अछि। जहाँ हमर गामक कला सुरक्षित अछि।
आइ कका आब तऽ बाजार मे मिथिला पेंटिंग साड़ी सूट कुर्ती आ डायरी सब कते बिकेत अछी। मुदा हमरा लगैत अछी जे कम कमर्शियल भए गेलासँ एकर मौलिकता कम भऽ रहल अछि अहाँके की विचार अछि
अहाँके चिन्ता एकदम जायज अछि आरती आजकल बाजारवादक कारणे लोक स्क्रीन प्रिंटिंगक क नकली मिथिला पेन्टिंग बेचि रहल अछि छथि कतको गोटे प्राकृतिक रंग छोड़ि कऽ केमिकल रङ्गक प्रयोग धरले से कऽ रहल छथि जेकरासँ कलाक ओ सोध माटीवला गन्ध खतम भऽ रहल अछि मुदा एकर एकटा दोसर पक्ष इहो अछि जे एकरासँ गामक हजारो दीदी बहिनीके आर्थिक आजादी भेटल अछि ओ सब आब आत्मनिर्भर छथि
हँ कका हँ दिल्ली मे देखलु अछि जे मेट्रो स्टेशन मधुबनी रेलवे स् स्टेशन कते सुन्दर आ सजल अछी मुदा हम युवा पीढ़ी एकरा आगे कोना बचा के रखि सकैत छी
बौवा अहाँसब जेहन शिक्षित युवा अगर एकर इतिहासके बुझब एकर कदर करब तऽ ई कला कखनो नय मरि सकैत अछि अपन घरक उत्सवमे अरिपन दियौ बाजारसँ हाथसँ बनल असली पेन्टिंग खरीदू ताकि कलाकार के उचित मूल्य भेटैय कलाके सिर्फ फैशन नै अपन असमिता बुझू
हँ काका आज अहाँ आज हमर आँखि खोलि देलु हम अपन कॉलेज क सेमिनार मे मिथिला चित्रकलाक संस्कृति आ यात्रा पर एकटा शोध पत्र लिखब आ दुनिया के अपन माटिके कला असली रूपसँ परिचित करबे
हँ हँ बड़ नीक बौआ बड़ी खुशी भेल ई विचार सुनि के मिथिलाक बेटी अपन संस्कृतिके झण्डा पूरे विश्वमे फहराउ हमर यही कामना अछि यही आशीर्वाद अछि हमर चलू आब अंगना मे काकी अरिपन दऽ रहल छथि ओकरा देखू आ सीखू
हँ काका चलू हमे भी चले छियै अहाँ संगे
ठीक छै आशीर्वाद बहुत बहुत
ठीक ठीक